हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र केहन छी
नमस्कार प्रणाम केहन छी
हम तऽ बहुत बढ़ियाँ छी बहुत दिनक बाद अहाँसँ गप्प नहि भेल छल बजलू आइ केना फोन कैलु पुछी ली घरमे सब कुशल मंगल छियै कि नहि
हँ सब ठीक अछि अहाँ अपन हालचाल बताउ बहुत दिनक बाद अहाँके फोन आयल गप्प कऽ कऽ बहुत नीक लागल घरेमे सभलोक स्वस्थ छथि
बिलकुल सब स्वस्थ अछि तऽ भैया सुनलहुँ जे हमर गाममे एकटा पैघ शादी होबै जा रहल छै एहि बात मे केतेक सच्चाइ अछि कुछो विस्तार से बताउ ने
हँ बिलकुल सही सुनलौं आगामी सप्ताहमे मुखियाजीके बेटीके शादी अछि पूरा गामेमे एहीके तैयारी बहुत जोर शोरसँ चलि रहल अछि हमसभ लोग बहुत उत्साहित छथि
अच्छा वाह ई तऽ बहुत खुशीेक खबर छै गामक शादीक माहौल बतबे अलग होइ छै सजावट गीत संगीत आ लोक सभक भीड़ देखबेक अपन आनंद रहैत छै
हँ बिलकुल सही कहलियै आबेसँ घर घरमे साफ सफाइ सुरू पहिला छथि आ महिला सब शादी के गीत गाबी रहल छथि आर युवक सभ मण्डप बनाबयके एकदम योजना पहिन लागि गेल छथिन
अच्छा तऽ भैया बारात कतयसँ आबि रहल अछि बाराती सबके स्वागत लेल की की तैयारी कैल जा रहल अछी हमरा सब जानैके इच्छा अछि
बारात पड़ोसी बगलेके जिलासँ आबि रहल अछि बराती के स्वागत पूरा एकदम नीक होयत पारंम्परिक रीति रिवाजसँ कयल जायत भोजनके व्यवस्था सेहो बहुते नीक कयल गेल अछि
अच्छा सूनि कऽ बहुत खुशी भेल गामक शादी मे सब लोग एकजुट भए के काज करैत छथि ई परम्परा बहुत नीक लागैत अछि की
हँ एतेक कोनो काज एके परिवार नहि करैत अछि पूरा गाँव मिलीके सहयोग करैत अछि कियाकि ई तऽ मुखिया छै ने तऽ यही प्रेम आओर अपनाप आओरो बढ़ि जाइत अछि
बिलकुल सही कहलह भोजन मे की बात बनतऽ की की बनत गाम कऽ शादी स्वादिस्ट भोजनक चर्चा तऽ दूर दूर तक धरी होइत अछि
बाहुत तरह के व्यंजन बनल पूरी भए गेल तरकारी सभ दालि पनीर मिठाइओ हो गेल बहुत तरह के पकवान बनबय के तैयारी चलि रहल अछि रसोइ सब भी आबि गेल छथिन
भैया हमरा तऽ गामक शादीमे मिठाइ बहुत पसन्द अछि विशेष कै तऽ जलेबी खीर आ रसगुल्ला खाइमे बहुत आनन्द आबैत अछि
हँ एहि बेर सेहो सब प्रकारके मिठाई बनत आ बच्चा सब ई तबो बेैस मिठाई बाटत जेहि रहल छथिन आओर हुनकर उत्साह देखैके बहुते नीक लागैत अछि
बिलकुल शादी में तऽ नाच गानाे व्यवस्था सेहो रहै एतने बिना गीत संगीत शादी अधूरी बुझायत अछि
बिलकुल रातिमे भी संस्कृतिकके कार्यक्रम राखल गेल आ वहाँसभ आ गीत पारम्परिक गीत गायैत आओर युवकसभके नाच तैयारी के भी व्यवस्था करल रहल छै
अच्छा सुनै के मोन करय अछि जे हमहुँ गाँव पहुँची जाय बहुत दिनो से एहन माहौल देखबाक अवसर नहि भेटल अछि
जरूर आउ पूरा परिवार सहित आबू सभ लोक अहाँके इन्तजार करत हाँ अभे त शादी के खुशी ओरो बढ़ी जायत
हम तऽ पूरा प्रयास करब जे समयसँ पहिने पहुँच जायब गामक शादी छोड़बाक मन कखनो नहि कर तऽ अछि एतेक अपनापन अलग स्तर होइत अछि
हँ सही बात शहरा के शादी आओर गामके शादीमे बहुते अन्तर होइत अछि गामे सभ लोकोग तऽ एके परिवार जकाँ मिलि जुलिके काम करै छथिन
बिलकुल अहाँ हमर शादी सही तारीक आ शा समय फेरसँ सन्देशमे पठा दियौ ताकि हम टिकट आ यात्रा सब समय पर तय कर सकी
हँ बिलकुल जरूर कर देब फोन राखल बाद हॅं सब जानकारी मोबाइले पर भेजी देब कोनो प्रकार के असुविधा नहि होत
बहुत बहुत धन्यवाद भैया अहाँ से गप कर बहुत खुशी भेल अबऽ शादी मे आयब के उत्साह और बढ़ि गेल अछि
हँ हमरो बहुत नीक लागल जल्दी आबू आ फेर आमने सामने बेसीके खूब करल जाय आओर शादीके मौज उठायल जाय
बिलकुल बहुत ठीक अछि भैय आब फोन राखैत छी घरमे सबके हमर प्रणाम करब जल्दी फिर जल्दी लेट होयत नमस्कार अच्छा तऽ कुछ बात आओर रहलै काल्हि अहाँसँ गप भेला बाद हमरा मनमे शादीके बारेमे आओर बहुत बाबा सवाल आबि गेल ओ फेर एक बेर फोन कहिके सब जानकारी पूछ आखिर गामक शादी कऽ आनन्द विस्तार से सुनला पे ही बुझाइत अछि विस्तार से बताउ
हँ तऽ फेर फोन कहलुं तऽ उठैके बहुत नीक लागल हँ यहाँ जे पूछब हम बिलकुल तोरा विस्तार रूपसँ बताय देब एहि बेर के शादी सचमुश पूरा इलाका मे चर्चा के विषय बनी रहल अछि कारण जे तैयारी बहुत एकदम भव्य ढंग से कयल जा रहल अछि
ह बिलकुल तऽ भैया शादीक मण्डप बनि गेल या सीखिए निर्माण चलि रहल अछि सुनल जे य यही पेर बहुत सुंन्दर सजावट मुंबै में भाला अछि हमरा तऽ ओकर फोटो देखबाकक सेहो बहुत इच्छा हो छै
हँ मण्डपके अधिकांश काज पूरा भए गेल अछि रंग बिरंगा फूल लाइट आर कमड़ा से से पूरा आगन मे सजाव गेल जा रहल छै साँझीसँ होइत तऽ पूरा घरमे घरे ह से चमकी उठैत रह छै ह देखिे हमसभके तारीफ करै छथि सभलोगन
बा दनिक त लागैत अछि जे पूरा गाम उ्सवक माहौल के ूबल अछि छोट छोट बच्चा से ले के बूढ लोग धनी तकर चेहरा पर खुशी दिखाइत हे
हँ बिलकुल सही कहलहुँ कि ओ खुसी लगाबैमे लागल अछि कोइ सजावट करैमे लागल करैत अछि तऽ केिौ मेहमानके स्वागतके तैयरीीमे व्यस्त अछि सभगोटे अपन अपन जिम्मेदारी के बहुत खुशी से निभा रहल छथिन
अच्छा त भैया बारात कतबा बजे पहुँचबाक सम्भावना छै हम समय जान लेब त यात्रा से ओहहि हिसाब से तय करब बरातक स्वागत देखबाक हमर बहुत इच्छा अछि
बराते तो साँझी के आबे लगभग जहाँ से हमराक के मालूम चल रहल छी तऽ साँझे के लगभग साते बजे आओर जखन बारात गामेमे प्रवेश करब तखन बाजा ढोलू तऽ आओर अ अथीसँ बाजी सङ्ग भव्य स अ्वगत कयल जाय पूरा वातावरण खुशीमे भरि जायत
बिलकुल ई सुन त मोन बहुत उत्साहित रहै गेल छै गामक वातावरण स्वागत शहराास से बहुत अलग होइत अछि एतै अपनापन सामान द एक सन देखभ लेल भेटत अ
हँ पर प्रत्येक मेहमान के अपन परिवार के सदस्य जका मानल जाइ त छ ह के पान दै छथि के पान पीब छथि त केओ बैसबाकके व्यवस्था करैत छथिन
बिलकुल त भैा क शादी में पारम्परिक मैथिली गीत सेहो गावत क्य है बहुत दिनो से कि सुनरे अवसर नहि भेटल अछि उनकर मधुर आवाज एखनो मनमे पसन्द छै
हँ महिला सब तऽ दू तीन दिन पहिले मंगल गीत गाबि रहल छथिन लऽके तातपर पूरा घर बुज जाय ता ओ गीत सुनैके लागैत अछि जे असलमे गामक संस्कृति
सच कहू तऽ मोबाइल पर अहाँके बात सुनी सुनी एहन लागैत अथ जे आहा उतीये उपस्थित छी मन बार बार कहैत ह जे जल्दी से काम पहुँची जाउ
हँ तखन अब सोचू न जल्दी आउ तऽ शादी की असल आनन्द त तख नहि भेट अहाँ अपन अथीसँ सबकछु दए देबै
बिल्कुल भैया हमर छोट बहिन पूरा राह मे चलते दू लेने के ल लेलए विशेष व्यवस्था कहल जा रहल अछि ओकरा एहि तरह के खूब सुनय बहुत नीक लगैत अछि
अं दुलहनी के स्वागत लेल अलग से सुन्दर कमरा सजावल जा रहल अछि पूरा फूल रङ्गींग लाइट आर बहुत नीक सजावट कयल जा रहल अछि जाहिंस सभकिछु यादगार बनि जाय
बहुत सुन्दर यहाँ त्यारि सुनक बुझबैत अछि जें पूरा परिवार यही सारी जीवनक विशेषी बनबे प्रयास मे लागल अछि
हँ विवाह तो जीवनमे एके बार नहि होइतो अछि सभ लोको चाहै छथिन जे एहि दिनमे कोनो कमी नहिही रहै आओर सभ मेहमान खुशी खुशी अपन घर -
बिलकुल भैया अगर हमरा छुट्टी समय पर भेटी गेल तऽ हम एक दिन पहिनेे से आबि जाइब तैयारी मे हाथ बंटबे तऽ हमरा सेहो बहुत खुशी होय
हँ ह हमरो छुट्टीके समय पर भेटि गेल तऽ ह ई तऽ बहुत नीक बात तऽ मतलब तऽ यहाँ आबि जायब तऽ हमरा सेहो सहारा भेटत जे सङगेमे काज करब आओर गपशप करब पूरा दिन एकके साथ सब बिताब अच्छासँ
तऽ ठीक ह छै भैया अब हम टिकटिक व्यवस्था करैत छी
ठीके अ छी हँ तऽ जल्दी हँ जल्दी आबैके प्रयास करू
ठीक छै भैया धन्यवाद फेर कतहुँ फोन करब